हेलो
आइके हमर सबके तऽ टॉपिक छै लड़का के जीवन हँ तऽ की कर चार बाजू
ई कहऽ चाहे छी कि लड़का के जीवन ने समाज में एगो महत्वपूर्ण इकाई के रूपमे देखल जाइत छै जन्मसँ लऽ क युवा अवस्था ओर फेर हु जिम्मेदारी एकदम भरले जाइ छै जीवन मे एगो लड़का के जीवन मे ने कई सारा चरण होकर गुजरऽ पड़े छै लड़का सबके लड़का सबके गुजरो पड़ छै हर चरणमे ने कई सारा चुनौती अवसर ओर अनुभावक सबके ने सामना करऽ पड़ै छै हुनका सब के जे की व्यक्तित्व के आकार दै छै हुनकर सबके आब अहाँ किछो बताबू हमरा
एकू जे लड़का के जीवन छै से बड़ संघर्ष जिमदारी सपना भरल रहै छै लड़काके जीवन जे छै जितना सीधा आसान दिखाइ पड़ैए बाहरसँ उतना नहि है अन्दर से बड़ा गहरा चुनौतीपूर्ण भरा हो जे समाजमे पुरुषके मजबूति कठोर मानल जाए शुरुए से से लड़का के दिखाबे पड़ै है कि बाहर से कि हम बड़ सक्त छी बड़ मजबूत छी लेकिन भीतरसँ ओ रहै एकदम बच्चे लेखा लड़काके जीवन जे सबसे खूबसूरत हिस्सा छै ओकर बचपन जे होइ है जैसेक कि ओकर उमरमे दुनिआँके चिन्ता मतलब कोइ चीजके फिकर नहि होइए बचपनमे लड़का जे होइए दिन भर क्रिकेट खेलते धूप मे साइकिल चलैते छोटे छोटे बात पे झगड़ा करैया घुमै फिरै मस्त रहैय लेकिन जब बड़का लड़काके जीवन बड़ होइए तब ओकर जीवन जिम्मेदारी से भर जाइए एकदम कठिन हो जाइए अहाँ की कहब एहिप बाजू
हँ तऽ हम सभसँ पहिले ई कह चाहै छी बचपनके जे चरण आबै छै ने से बचपन के चरण मे इन्सान ने जीवन के एकदम सबस सुन्दर और एकदम निष्पक्ष समय बितबे छै एगो लड़का के ई इ अवस्था मे ने खेल कूद पढ़ाई और कई अन्य चीजे मे ने सिखै के व्यस्त रहै छथिन माता पिता और परिवार हुनकर जीवनके सबसँ अहम भूमिका निभाबै छथिन और की कहू हम सही और गलत के अंतर सिखाबै छथिन अच्छा संस्कार दय छथिन जीवन जीवे के मूल्य और हुनका परिचित करबा आबै जीवन सँ ई समय लड़का के ने सबसे जादा जिम्मेदारी नहि होइ छै नहि होइ छै इएहे कारण ओ सब ने स्वतंत्र और खुशी के जीवन जीत पाबै छथिन तऽ आहाँ हमरा बताबु किछो
एगो लड़काे के जीवन जे होइए त सबसे बड़ बदलाव जे ओकर किशोरावस्थामे होइ है त ओ अवस्थामे अब ओकरा सीखे के मिले या कि लड़का नै होइए सब के सामने बहादुर होइ य ये बेवजह कुछ नहि करियै सबके भावना के ध्यान रखे खुल कर नहि जी पाबै है अन्दर ही अन्दर घुटै ये इतनी जिम्मेदारी और समाज के बोझ से लद जाय य कि अपन जीवन जे लड़का छै किशोरावस्था मे बिल्कुल नै जी पाबै छै फेर जे ओकर कॉलेज जायके उमर भऽ गेल फेर सबसे बड़ा दबाव ओ कराबे है कैरियर बनाबय पड़ै है पैसा कमाबय पड़ै है घर चलाबे लेल हमर सबके समजार मे समाज मे ई बात छै कि एक लड़का सफल भए तबिहे नीक छै सफल नहि भेल तऽ बड़ उच्चण्ड लड़का छै ओकरा कुछ नहि कोइ मान सम्मान देत नहि इज्जत देत न प्रतिष्ठा देत कुछ नहि देत अगर से जे लड़का कमा रहल यऽ सरकारी नौकरी करहल यऽ तऽ बड़ नीक आ नहि करै ले तो बड़ उचंड परिवारके जिम्मेदारी एक उमर के बाद लेबे पड़ो हैं कि बाप माई नहि सम्भाल पाबै है बूढ़ावस्थामे ओकर बाद ते ओकरा दु दुगुना जिम्मेदारी लेबे पड़ोय तऽ अहाँ की समझै छी अहाँ बताबु अइ पर
बिलकुल अहाँ एक जेना बतेलू किशोरावस्था था के बारे मे लड़का के एकदम सही बात कहलू एनाहिते हम कनि युवा अवस्था के बारे मे बताबै छी जेना जेना ने एगो लड़का युवा अवस्था मे प्रवेश करै छथिन जेना बेदम भ जाय छथिन तऽ हुनकर जीवन के ने और अधिक जिम्मेदारी सब भ भरऽ लागै छै हुनकर जीवन और समस्या जिम्मेदारी सब ई समय होइ छै जे कि ने हुनकर करियर करियर ओर दिशा तय करै छै अ ओहिसँ हुनकर पूरा पढ़ाइ, पूरी नौकरी। व्यवस्था, व्यवसाय सबमे बढ़ावा मिलैय छैय समाज आओर परिवार के न अपेक्षा न दिन-प्रतिदिन लड़का के प्रति बढ़ले जाइ छैय, हँ ओहिसँ उपस्थिति के रूपमे आत्मनिर्भर बनए जाइ छैय। निर्भर बन लागैय छैय आवश्यक हुए लागैय छैय इ सब इ चरण न मेहनत, लगन, धैर्य, आओर बहुत जरूरी होइ छैय कयले की इ हुनकर भविष्य के नीव बनल जाइ छैय लड़का के जीवन न एगो महत्व- पूर्ण पहलू छैय, जे समाजमे की न अपेक्षा होइ छैय, अपेक्षा सब जुड़ल रहैय छैय। अक्सर समाजमे न इ मानल जाइ छैय की लड़का के न मजबूत, जिम्मेदार और परिवार के सहारा होवय पड़ैय छैय, आ होवय के चाही जेकि न ओ हुनका माता- पिता, पति-पत्नी, बच्चा, सब देखभाल करथिन अब अहाँके जे बताउ हमरा
देखु आइके आधुनिक समय जे छैय एहिमे लड़का के जीवन जे होइ हए बड़ चुनौती- पूर्ण होइए। केवल आर्थिक रूप से नै, ओकरा सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से भी मजबूत होए पड़तै कयले की जेना-जेना लड़का बड़ होयत जेतए ओकर अपन परिवारके जिम्मेदारी, अपन परिवारके खर्च सब सम्हालैय पड़ैय छैय। फेर कामके दबाव, ओकर बीचमे ओकर मानसिक तनाव, ओकर अपन निजी ऐ व्यक्तिगत जिंन्दगी, से सब तहस-नहस हो जाके रहैय हए बड़ मुश्किलसँ समहाल-उमहाल के सब चीज एक साथ लड़का सब ले चल पाबैए, तमाम जिम्मेदारी ओ भागदौड़ के बीच एक लड़का चाहए हए कि ओकरा थोड़ा सा सुकून के पल मिल जाए, बस दोस्तो के साथ टपरी पर बैठके चाय पी लो, पसन्दीदा लड़की के साथ कनी देर बैठ लो, गपशप करलो, छोटे-छोटे चीजसँ इएह तनाव भरल जिंन्दगीमे ओ खुश हो जाइ छैय। अपन परेशानी केकरो बता नै पाबैय छैय। रह-रह के भागैय हय छोटा- छोटा पल खुशी के खोजए ये अहाँ की कहबै बाजू अहाँ,
हँ अहाँ बिलकुल सही कहलौं जे हालांकि लड़का के जीबनमे न कइ- सारा कठिनाइ ओ चुनौती सब आबैय छै जेकि हुनका न बहुत सारा दिक्कत दैय छैय, लड़का के जीबनमे न मित्रके अहाँ जेनाकि कहलौं एगो महत्वपूर्ण स्थान होइ छै नीक मित्र एकदम सही रास्ता दिखाबै छथिन कठिन समय पर साथ दैय छथिन हुनकर सबके आओर जीवन के न खुशहाल बनाबएमे एगो बहुत अहम पहलू निभाबैय छथिन। इएह जे छै बुरा संगति बाला दोस्त जे होइ छथिन गलत दिशा देखाबैए छथिन जे हुनका गलत संगतिमे लऽ कऽ जाइ छै। इएह दुआरे इहो कहल जाय कि सही मित्र भेनाइ आ सही मित्र के चयन करनाइ एगो बहुत जरूरी काम होइ छै लड़का सबके अपन जीबनमे आब अहाँ किछु बताबु हमरा।
देखु जे लड़काके जीबन होइए ओहिमे सबसे बड़ा राहत ओकरा तब मिलैये जब समाजमे ओकर कामयाबी के सब स्वीकारैये आ लड़का हमेशा परफेक्ट नै होइए किछु-नै-किछु कमी हर इन्सानमे होइए ओनाहिते लड़कोमे किछु-नै-किछु कमी होइए। लेकिन समाज जे छै उ कमियांके नकार दैए, ओकर खाली नीक बात सु देखत। आ खराब बात रहत तऽ ओकरा नकार देत की ई लड़का पढ़ैये तऽ नीक ये नहि तऽ खराप ये भलही ओ पैसा कमा के दे रहल छै लेकिन ओ फिर भी खराप है आ जे प रहल छै से नीक ये लड़का ई भागदौड़ के जिंन्दगी मे सीर्फ ई चाहैय ये कि ओकरा खाली कमाइ करै वाला मशीन बन के नहि रह जाइ ओकर अपन भावना आओर शौक सफलता सम्मान सब मिले चाहे संगति केहनो होइ खान पीन केहनो होइ अपन पसन्दीदा जीवन चुने के आजादी मिले जैसे जैसे उमर बढ़े एक लड़का एक बुजुर्ग इन्सान मे बदल जाइए अपन जीवन के आखरी पड़ाव मे भी पीछे मुड़ के देखे तऽ ओकरा संघर्ष भर जीवन नजर आबैए खुशी के छिन छिन पल नजर आबैये बेसी खुशी नहि मिलैये तेँ उ अपन बुढ़ापा मे भी पश्चाताप से ही मर जायत कि हम आइ किछ नहि कर पलहु अपन लाइफ मे एनाहिते घुटि घुट क जी गेलहु रुकावट से अपन शौक श्रद्धा सब मार लेलो कुछ न कर पलो मजबु बूरी मे इहे हुए लड़का के लाइफ पर की होतेै
बिलकुल अहाँ सही कहलू लड़का के जीवन न एकदम तुलनासँ काफी जादा भरल रहै छै जेकर कारण हुनका सबमे बहुत सारा बद लाभ देखल जाइ छै हुनकर सबके अप अपन मोन हुनका सबके अपन मोन मारऽ पड़ै छै कैले कि हुनकर परिवारमे हुनका सब बहुत सारा अपेक्षा लोग जोड़ी दै छै प्रतिस्पर्धा जे होइ छै से बढ़ उं बढ़ ढ़ि जाइ छै अपन स्तर पर नौक करी समाज के अपेक्षा ई सब मानसिक तनाव डाल लागै दै छै लड़का के जीवन मे धीरे धीरे कैले की हुनकर सबके उं मन के मुताबिक उसभ अपन जीवनो नहि जी सकै छथिन जेकि हर आदमी मीके अपन अधिकार होइ छै लेन ओ सब ओहो नहि कऽ सकैत रहै छथिन कैले की एतेक सारा जिम्मेदारी होइ छै छै आओर एकर अलावा कई बेर हम इहो देखै छियै कि लड़का के न अपन भावना के व्यक्त करै के आजा इ तक नहि मिलै छै जहिस हुनका अन्दर त अन्दर बहुत सारा दबाव महसूस करै छथिन इहे कारण ने जरूरी परिवार समाज ई सब के ने ओ समर्थन क छथिन हम तऽ इएह कहि सकै छी अन्त मे और इह बुझे छी जे लड़का के जीवन मे संघर्ष जिम्मेदारी और अवसर के न मिश छै यदि ओकरा सहीसँ ने मार्गदर्शन नहि हेते शिक्षा नहि मिलतै समर्थन नहि मिलतै तऽ ओ सब ने अपन जीवन मे सफलता प्राप्त करैय मे असम्भव रहथिन आ उएहे हुनका सबके साथ मिलतै अपन लोकके अपन आदमी के
सही बाजलहुँ एक लड़का के जीवन मे जी जी हँ बिलकुल सही बाजलो येह सब तनी तनी खुशी के पल छै जे लड़का के जीवन मे महत्वपूर्ण ए हिस्सा निभाबैए बाँकि सभ तऽ संघर्ष भ रहल छै अ की बजलहु दोस्त के साथ अपन संगी संगगति के साथ कनिका देर बिता लेलहु खुश हो जाइ नहि तऽ न ओनाहिते चलैय जेत चलै छै ठीक छै तऽ आब आगू कोनो टॉपिक पर बात करब राखै छी
राखू राखू
एक छन